हेलो हँ केहन छी दी?
ठीक छै आहाँ बताउ?
हँ हम भी ठीक छी खाना पीना भेल?
हँ भऽ गेलै आहाँ के भऽ गेलैय?
हँ हँ खाना पीना भऽ गेल की खेलौ आय?
बनेलों। तऽ किछो नै हमर बौआ सब के दैल भात छेलै ए पापड़ -तापड़ छैन देलियै तऽ खेलक। हम अपन बृहस् हँ बृहस्पैत छेल्लै ये तऽ हम अपन दूध चुड़ा खेलों।
अच्छा अच्छा हँ बुझगेलों उपास छे तऽ बृहस्पत छैय तऽ।
हँ, हँ।
और केहन बीतल दिन आय आहाँकऽ?
ठीक- ठाक छलैए नया -नया लोक सबसँ बातचीत भेल आ। जान पहचान भेले हेँ हँ, हँ आगा जे हेएत कुछ भेठा नै भेठा इ भेटल जे हँ दोस्त महिम इ सब खुब भेट-
हँ नीक लगेै छै नऽ बात करे मे लग- तेै नै छै जे सब पहिला बार बात करै छै एते- मतलब इंटरेस्ट भऽ गेल छै बात करैत करैत आपस मे हमलोग के-
हँ।
हँ से बहुत नीक लागे छै हमरो। आय हमरो एक दो आय एक दु गोटा नया लोक से बात भेल छेल्ला हमरो। ह हँ दू तीनटा छेलखिन लेडीसे छेलखिन। आय हमरा हुनका सँ आय बात भेल तऽ नीक लागेै छेलै और आहाँके भऽ गेल पूरा कम-
हमरा दशटा कमपली एगारहटा कम्पलीट भेलै तीसटा कम्पलीट करबाक छै नऽ।
हँ, हँ। केओ नै हमरा पतिे दूटा छै आहाँ दुनू पैसे के ककरो पे भी कर सकै छियै। तऽ में हँ भऽ जेतै ओमे से को ओमे से अभी हँ दीदी।
एक्के आदमी के अहाँ चाइर बेर कॉल कऽ सकै छी।
हँ से तऽ छै एयमे की छै न एकटा में देखलौं एना हम अहाँके उ उ नॉर्मल में बतैब कॉल पर। एपपर ठीक छै ओ ईजी छै ओकर रास्ता बर और ई कहै छै सुइत गेलखिन सबटा बौआ उौआ सब? तऽ आंय हँ हँ तब अखन किछ करै छनौं की बाते करै छलौं कतौ?
नैय एखने हमर एकटा ननदौइस छथिन ओ जरूल छथिन छथिन अथि नदौइस कहै छियै बहिनौ। तऽ हुनके से बात करऽ लगलियै तऽ हुनका फोन रखलियै न तकर बाद अहाँ स बात
हँ हम कहलौं देखलौं अहाँके मैसेज तऽ हम कहलौं एकबार पूछ लेबे छी अगर फ्री छथिन तऽ आ कनफोन कैर लेब अहाँके हँ। तऽ एलै हम कहलौं कि चलू आ
ह बेसी अय में
तऽ दस मिनट केना बुझबै हँ से तऽ छै उ तऽ देखु नीको लागै छै न एक तो बात करबामे एकटा आदत हैबिट जब भऽ जाइ छै तऽ नीक लागे छै आब जेना किछ लोक स जोड़ गेलौं। आब जेना अहाँ छी और भी किछ छथिन दो चार लोक।
हूं हँ।
तऽ कखन से करै छियै ब्रत दीदी?
इह करै छलौं बहुत पहिलेए स लेकिन बीच में बौआ भऽ गैल छे छेलै तऽ हम छोइड़ देने छेलियै ओ उद्यापन---उद्यापनो कऽ देने छेलियै। आ फेर अहाँ के अथी जीजाजी के एल छलैन हैं ग्रह राशि में जे ब्रस्पैत करै लै।
अच्छा तऽ ई केना होइ छै लेकिन? एकर विधि मतलब कियो भी उठा सकै छै न। कभी भी केना उठै के मतलब क खन उठाबै के कोई ना कोई दिन तिथि छै की एना ऐस
नीक दिन देख कऽ अपन उठा सकै छी हमलोग को बहौत जैह नीक दिन
नाबै छै एना कऽ साबून-ताबून आबै छै तऽ ओय सब समय ठीक छै? हमरा हँ अच्छा तऽ एक बार ना हाँ हाय ई चीज के जरूर उ बड़ू करबै हमरा बतैब न अगर एना भऽ सकै छै। अरे हमरो बहुत इच्छा एनाम-एनाम पर पूजा करै छियै हुनकर पूडा ओ कथा वथा सुन कऽ लकिन हम ब्रत नैय करै छी। तऽ हमरा बताबै न कुछ तऽ हम ब्रत
हेल्थमे किछो नैय छैय दू दिन सहू फल्हार करू चाय ताय।
से वएह कहै छी हम पूजा पूरा करै छी कथा-उथा सुनै छी आ पूजा-तूजा सब करै छी। बस हम ब्रत नैय करै छी तऽ मतलब एकर की होइ छै न लोक कहलखिन की पूछ लेबला कऽ ब्रत कऽ सकै छी कभी अधिक महत् छै की छै अभी न एत्ते पता नैय रहै छै न। के कोन सा समय केहान छै हँ हँ वैह लऽ। वैह लै कहलौं तऽ से ए हँ तब जेना अहाँ सब करै छियै त अहाँ सब के पता छै तेनाहिते अहाँ हमरा ओ करके बता देब ताकि ओहि हिसाब से फेर हम भी शुरू कर लेबैह।
हँ हँ ब
हम्म हॅं हॅं हमरो क हँहॅं एना हमरो करौ के बहुत इच्छा छै। पहिला सोचने रहौं कि कर लेबै हम भी। हँ हॅं बन गेलै। बनेने छलखिन ओ की नाम छै सत्तू के पराठा और दाल तड़का छलैह।
अच्छा के बनेने छै?
आ मम्मी मम्मी बनेलखिन्ह आइ। हम दिन मे त मम्मी के राति मे क मम्मी कहलखिन की बनाउ हम कहलौं मम्मी अहीं बनेए दू सत्तू के पराठा बना दू आर दाल तड़का तऽ वेएह बनैले छलखिन। हँ जाइ छी। भऽ गेलै एखन तऽ सबलोग उठले छै मम्मियो दीदी से बात करै छथिन फोन पर। तऽ हमहुँ कहलौ हमहुॅं तऽ उठले छी हमहुँ बात कर लेबै छी। अहां टारगेट पूरा करू अप्पन। हँ वेएह नऽ एकटा ओ दिमाग मे
टारगेट पूरा होइ छै लेकिन सब स मजा आइब रहल छै नया नया लोग
हँ हँ नीक लाग हँ नीक लागै छै सबके ओ सब चीज।
हमरा तऽ अपने आधा धाबी। ताबी सब सब जुड़ल छथि ओइ ग्रुप सॅं दियाद बियाद स अपन बला ककरो नै जोड़ने छिह। पहिले अपने देख लै छिय केना की छै तकर बाद ककरो ऐड करबै। बाद मे सब मजाक करऽ लागै छै न।
हँ पहिले अपन एक बार सीयोटी भेजेए।
एक गोटा के देखने छलियै केहेन मैसेज केने छलखिन हें।
हँ देखलहुॅं। वेएह कहै छलखिन हें जोड़ो। हँ। क्यू हमरा लगै आधा से ज्यादा लोक के तऽ समझो नै आबै छै।
हँ।
किछ लोक तऽ एक- एक सेकेंड के लोग ओ -ओ -ओ- ओ की नाम छिय वॉइस नोट भेज देबै छै।
हँ।
ज्यादा से ज्यादा तऽ वेएहे फोन मे भरि जाय छै हम्मर स्क्रीन सॉट ई सब उ सब। ओकरा डिलीट करू तऽ हँ आ-आ -आ ओकरे डिलीट करू तऽ केत्ते रहै छै पूरा दिन के ओय वारे मे हूँ। और रिया सुत गेलखिन?
रिया नै छथिन रूही बस छथि।
अच्छा। तखने अहाँ फ्री छी।
हम कैहयो फ्री छी।
हँ वेहए तऽ हमहूँ सोचलौ तखन तऽ आहाँ बीजी भऽ जइतौ।
नै कहियो रहै छथिन तैयो ओ मोबाइले बिजी रहला बेसी। नै बुझलियै मोबाइल आय कैल्ह दोसर सौतीन भऽ जाय छै नऽ।
से तऽ छै लेकिन एके टाइम तऽ लोक के भेटै छै रात मे। रिलैक्स मे फोन चलाने मे नै तऽ पूरा दिन तऽ इन्सान।
और हिनका सुतनाय और फोन चलेनाय इ दूटा फेवरेट छै।
बौआ सबके कते बजे के स्कूल रहये?
हम तऽ चैलय जाय छियै। साढ़े साते बजे बौआ के लऽ कऽ आर ओ बेटी- साड़हे आठ बजे जाय या।
अच्छा।
ओकर फेन अबै छै तऽ।
अच्छा आहाँ साढ़े सात बजे हुनकर अपना लए चैल जाय छै।
हँ।
नीक या तब तऽ टाइम बहुत अच्छे से आहाँक होत।
सात पैंतालिस हमरा एंट्री करऽ के रहै छै। आठ बजेसँ क्लास चालू भऽ जाय छै।
नीक छै बहुत बढ़िआँ छै हमरा अच्छा लागैय सुन के। ह-ह-ह और दीदी और कोन और गप। अपन कोय शौख औख बताउ कि -की पसंन्द?
पसंन्द तऽ घूमनाय फिरनाय। जे अखन कऽ रहल छीयै नया -नया लोक से बात केनाइ इएह सब अपन-अप। अपने बारे मे ककरो बतेनाइ आ ककरो बारे मे सुननाइ इएह सब निकलागेै छै।
बस एहा सब तऽ छै और कि छै नाम। किछ आहाँके कुछ खास जेना पसंन्द हो? हँ हमरा ई करबा बहुत नीक लागेै छै जेना होय छै नऽ पेंटिंग करना। मेकअप करना बहुत कुछ होय छै लोक के पसंन्द होय छै अपन -अपन। तू ओकरा कि कहने छीयो?
हमरा एहन तरहक किछ नै जे कहब जे विशेष हँ हरेक चीज सब। सबसे जादा हमरा नीक लागैया जे फास्ट फूड खायमे हमरा बड्ड लागैया। सबसँ बेसी जे है पानी पूरी हँ हँ पानी। पानीयो पुरी के तऽ हम एते दिवाना छियै जे हम। थाना पर चैल जाय छी अतऽ सँ स्टेडियम चौक थाना पर पानी पूरी खाय लेए।
तब तऽ बढ़ियां या।
हँ हमरा कतौ किछ नै छै चाही हमरा कतौ पानी पूरी खुआ दिअ हम ओही मे- पैट जा छी हमरा आहाँ ई तऽ पानी पूरी खुआकऽ पटालेै छियै।
ह-ह-ह एहन नै हो सकै
ह- ह -ह -ह हम कहलियैन नै पानि पूरी एके इंनसान के हाथ। से खेबाक चाही-
हँ से सही रहै छै सबके हाथसँ थोड़े टेस्ट आबै छै।
हँ।
हँ से सही रहल अरे बाह!
आओर बताऽ अहाँ अपना बारेमे किछ
हमरो बारेमे बस इएह सभ छै हमरो देखू हम तऽ देखू ने पानी पूी सभ नहि पसन्द करैत छीय हमरा हम जब से ओ देखलो ने एते रील से ओ लॉकडाउन के तखन सेरा पानी पूी सबस मन उते रहै। एना ह ए हँ एना मोमो वगैरह भी न खाइ छी। एना बर्डडे भऽ गेलै जेना किुछु भ वेज चाउमिन भऽ गेल ईसभ भऽ गेल एनाहिते आओर अहाँ दीदी आओर की पसन्द करै छी अहाँ खानामे नॉनवेज वेज सभ खाइ छियै।
हँ नॉनवेज हम खाय छी।
तब बनाबै छीयै अहाँ माछ ताछ
हँ सब किछु बनाबै छी।
बहुत बढ़िआँ छै। जेना महिनामे एक दू बार बनाबैत हेब -
एता तऽ रेगुलर चलै छै मधुबनी मे
अच्छा तऽ रेगुलर बन जाइया हफ्ता हफ्ता एमहर तऽ नीक माछ भेट हैत ने
हँ मधुबनी मे नीक भेटैत छै आओर दोसर ह त एखन जीजाजी नहि छथि ताहि दुआरे त रहै छै कि नहि तऽ बराबर रहै तेरज य गीत मस आ जा छै।
अपन मैथिल सबके माछ के बिना नहि कटे छै ह तऽ रहु माछ कुन माछ खाइ छै या कोई आओर
सब
पढ़ना चना सब
हँ हमरा घर मैं वेजिटेरियन कीयों नै छै।
बढ़िआँ छै। नहि नीक छै अपन मैथिल मे तऽ नहितो खाना जरूरी होइ छै सब चीज मे तऽ अपन सबके फिक्स होइ छै। चतुर्थी हो ओ ओ सबमे माछ बने छै
हँ माछ लए बनले जाइ छै दही माछ दही के भार जाइ छै।
हँ सही बात करुलो ओर बौआ सबके उपनान कब करबै बौआ के ओकरा अखान मुण्डन नहि भेल हैत न
नहि नहि मुरण भऽ गेल छै दू साल भ गेल तेसरे मुरन
अच्छा तेसरे मा करलेने न ह
दोसर हमरा एखन बहुत दिनसँ भगवतीके आँचरण नहि बदलायल गेल छलै एकरके के टाइम के छलह टाहि टाइम से तऽ आब बौआके मूड़न भेलियै तऽब आचरी बतलेलियै कही जलबाजीमे रखत अढ़ाइ तीने आओर पाँच जा छै न
हँ
आधा क दे अढ़इ सालके द क दे
अच्छा ताहि लए अहाँके तीसरके ओ छलऽ तो भऽ गेल अहाँके मतलब पूरा हँ तऽ चलू नीके बात छैय अके अहाँके सभटा भऽ गेल अब अहाँकेम हँ उपनयनमे त टाइम भेटत हाँ
नहि कॉलबै जल्दीए
हँ। आब समय भी तऽ ओहि हिसाब से जते समय बढ़ै छै ओते सब। किछ चेंज होइत जाइ छै, डेपलोपमेंट होइत जाइ छै, ह। सही कहलौं।
दोसगर हमरा भतिजा वकत बीस साल एकैस साल के भऽ गेलै, आ जज में भेलैया।
ह बहुत लोग छै, बहुत लोग के बहुत- बहुत बेसी -बेसी उम्र मे भेल छै। बहुत लोक कमे कर ले छै, कम वाला जादा नीक होइ छै। एसी वला बहुत समय भऽ जाइ छै।
सभटा काज भऽ जाइ छै, आब फेर पहिले बिवाह हमर बिवाह के भऽ गेलै। तकर बाद पप्पा एक्सपायर कऽ गेलखिन, तकर बाद आब